हेलोरा नाम भले रूपांजलि
कहाँसँ बोलि रहल छी अहाँ
हमे बोलै छियै बेगूसरायमे से
आ अहाँके जनमतिथि की भेल
हमर जनमतिथि होल दू हजार सात
दू हजार
दू हजार सात
दू हजार सात ओ आओर त बताउ की कर रहल छी अहाँ
किछो नहि
अहाँ कोन क्लाससँ पढ़ि रहल छी
अभी हम बर्मा पास बढ़मामे मतलब होइ जेबै आब
खाना पीना भए गेल आ
हँ न की करल हँभी तऽ हमे कुछो नहि करै छियै दबाइ दै छी खाली घुसकै छै
तब अहाँके की की पसन्द है खाायमे बनाबैमे करयमे
बनबै नहि छियै किछो
क किछु बनबै नहि छिय तऽ सिलाइ कढ़ाइ वगैरह सब अबै छलैके
नहि हमरा सिलाइ करढ़ाइ नहि आबै छै
तऽ पढ़ै खाली पढ़ै छलियै ने
हँ अही पढ़ै छी
तऽ खाना पीना के बनबै छलखिन अहाँके घरमे ओ मम्मी बनबै छलखिन
छै ने
बनबै तऽ अबिते होैत खाना पीना बनबै भले नहि छियै लेकिन